हेलो हँ की हाल चाल
एकम बढ़ियां बड्ड बढ़ियां बड बेस अपने कहियौ
हँ सुन्दरे ठीके ठाक ऐछ सब किछ और सब नया ताजा मे
नया ताजा मे किछ नय यौ हमरा मोन पड़ल ह विचार भेल जे अहाँ संगे एकटा गप साझा नय केने छलो ओ वनगाँव महिषी वाला यात्रा के
अच्छा अच्छा हँ हँ
हँ अपन फुर्सत भेल मोन पड़ल तऽ कहलो अहाँ सब त कनि विशेष हमरा गप ऐछ आ कनि स्नेह लगाव ऐछ तऽ कहलेन कनि गप कऽ के एहि चीज के साझा कैयल जाय अपन मोनक विचार
हँ हँ हँ
इ छला जे पैरका साल
हँ
पौरका साल ने तेसरे साल के गप छिय दू हजार दु हाजार तेइसे क गप छै तेसरा साल छै हम किछ तीन चार गोटे हमर कका सब छलो हम छलो एकटा मास्टर साहेब छलैथ सेट मिशन इकुल के दूर के कनि सम्बन्धिके मे कुटुम्मे मे मामा लेगतेथ चूँकि हमर कका के मित्र छलखिन
अच्छा अच्छा हँ हँ हँ
कका ममा सभ हिनका सँ सान्त्वना लेतेथ समाजिक व्यव व्यवस्था के हिसाब से तऽ हुनका सभ से ने नहि गेल बनग उम्हार से
अच्छा अच्छा
तारा भगवती द छथि
उग्रतारा भगवती ब बड बडड भव्य भव्य भव्य ता के त बुझियौ व वर्णन ब वर्णन नय कयल जा सकैया हुनकर भव्यताकेँ-आ बहुत प्रसिद्धि मतलब सिद्धि पीठमे हुनकर जे छैनने उग्रतारा भगवती सिद्ध पीठ छय आर हुनकर अब जे ओ जगह पर तऽ एत मतलब अलगे टाइप के बुझियौ कि अहाँ के मन के जे अन्दर के प्रसन्नता हयत से एकदम बगत आपस मे अहाँ बैसब हुनकर जे चह चहरिदवारी के तऽ एतेक आनन्द के जे वातावरण रहैत छै एतेक निक लागत एतेक
बड सुन्दर ओतऽ जे छै से मोन एकदम घिचा जाइ छै समर आत्मसर्पित जे कहै छै अपने मने से भऽ जाइत रहै छै आ दोसर गप ई छै जे ओय परिवेश मे अहाँ के जेना लागत कि जे हम देव स्थल जे हम आयल छी से देव स्थल नय आयल छी हुनकर घर आयल छी एना लागत अहाँके की लोक स्वर्ग नर्क सब बिसर जेते
देखियौ सिद्ध पीठ शक्ति पीठ ईसभ जे छै से तऽ मान लिअ अपन दिव्यता के लेल अखनो बुझियौ की अथि जानत जादा जानल जाय जाइत अछि ओर जे लोक केँ ए एकटा धार्मिक आस्था जे निश्चित रूप से धन के प्रति जे हेब के चाही से लोकके छै रुचि छै ओ ओहि व्यक्ति सभके तऽ जे आस्तिक छथि ह हमरा अहाँ एहन लोक जे धर्म के प्रति रख रखे छै ई सभ चीज के हिनका लेल ई सभ तऽ बुझयौ कि दिव्य जगह छै
दिव्य स्थली ओ बुझाइ छलै ओतुका जे छै एकटा अलग प्रकार सँ ऊर्जा जे छै से ओ चीजके हम अनुभव केलहुँ हेँ- अच्छा आ दोसर गप्प ओतुका जे लोक सब छले जे पंडाजी सब छलखिन हुनका सभ से जे गप सब भेल तऽ हमरा कहलय जे कहलथि जे जे तंत्र साधना जे करै छथि जे जाइ छय बनय के लेल ओ सभसेँ पहिले एतय आबकेँ किछु दिन तपस्या करै छय आ भगवती से हुनका से आज्ञा लै छथिन ओ प्रस्थान करै के लेल जे ओतय आब हम जाइ छियै तऽ भगवती आज्ञा दै छथिन अपन हुनकर अन् तदी किरमा अ भावनात्मक जे हुनकर अपन विचार होइ छन
हँ हँ हँ हँ हँ किबदन्ती सभ बहुत सुन्दर छै अथी छै हु हु ह
बुझ जाय हेथिन हं की केना भेलै अपन ओहि हिसाब से हुनका भेटलनि हं कियकि ओहि हिसाब से हुनकर भावना हमर जे आंतरिक जे संबाद छै ओहि प्रक्रियाके द्वारा चाहे ओ मंत्र या कोनो कारण होइ तऽ ओहि स अपन आज्ञा लऽ कऽ तखन जाइ छथि
वाह नहि बहुत निक के देखियौ एकटा बात तऽ देखियौ धा- हाँ हाँ हाँ आ जगह नीके जगह मेन बात छै अपना जे जब अपन दिव्यताके लेल जानल जाइत अछि सिद्ध पीठ छीक ओ जगह तेहिमे तऽ नहि कोनो अ-अथि छै संशय आ आओर ए- बहुत मतलब जे उग्रतारा भगवतीके नाम से जानल जाएत शायद महिषी महिषी कहल जाइ छैन महिषी भगवती आओर उग्रतारा भगवततीके नामसे जानल जाइत छथि आओर बहुत हुनकर जे ऐं ऐं-तहन अथि छैन मतलब ओ जगह के महत्व के एकटा विशेष महत्व छै
अच्छा दोसर गप ओकर गर्भगृह जे छै जाहिमे भगवती रहै छथिन ओहि वलामे एक चीज हम देखलियै हँ जे अहाँ जँ रौदीक समयमे जायब गर्मीके समयमे तऽ अन्दर अहाँके शीतल बुझाएत आ जों अहाँ जाड़क समयमे जाइ छी तऽ ओहिमे आँ - -हाँके एकटा मध्यतम स्तर पर जे होइत रहै छै जे गर्मी
हाँ हाँ हाँ हाँ
ऊर्जा से अलग ऊर्जा छै ओकर लोक ओ-मतलब प्राकृ- -तिक जे एयर कंडीशन वला कहै छै से छै
सहीये ओ छहियै देखियौ एकटा तऽ किछ ने किछ एहेन पोजेटिव ऊर्जा तऽ जरूर ने मतलब सका सकारात्मक ओ हाँ सका- ऊर्जा तऽ एहन एहन जगह सब पर किछ ने किछ तऽ एहन छै जे लोकके भेटै छै देखियौ मानसिक रूप से यदि एहिपर अहाँ अपने आपके जखन ओई जगह पर बैसके देखबै आ अनुभव करबै जतेक जे सिद्ध पीठ शक्तिपीठ जतेक मैनलिअ धार्मिक जगह अं -जतेक धाम अछि चारि चारि टा धाम अहाँके चारू धाममे लिअ द्वादश ज्योतिर्लिङ्ंग जे मतलब जतेक जे-जे जगहसभ अछि ईसभ जगह जे छै तऽ निश्चित रूपसे ओतऽ बैसलासे गेलासे आओर ओ- जखन अहाँ अथि करबै तऽ अहाँके एकटा अलग टाइपके जे छै जे सकारात्मक सोच ऊर्जा अहाँके शरीरमे मतलब एकटा बहुत किछ ने किछ तऽ एहन छै हूँ जेकि अखनो बुझलियै धर्मके आओर अथि के प्रति लोकके अ- अ-रखने छै बुझलियै ओइ जगह सब पर ओ अपा- ओ जगह अपन महत्वके बरकरा रखने अखनो
मतलब अखनो तऽ अनुभव करै छै
हूँ हूँ हूँ हूँ
अच्छा दोसर गप अहाँक गाँव तीन चारि बरस पहिने हम छलहुँ कनि पहिने बाह की कहै छै हम शहरमे रहै छलहुँ बाहर मे फरीदाबाद मे तऽ हमरे जे दू मित्रगण सब छलैथ त कहलैत जे चलू घुमै के लेल तऽ घूमैके लेल कत तऽ ओतय से लगभग आधा से एक किलोमीटर दू किलोमीटर के लगभग मे एकटा छलै अहाँके बड्ड पैघ गुरुद्वारा
हूँ हूँ हूँ हूँ
से मुद्दा केजना स्थल होइत रहै छै
हँ हँ हँ हँ गुरुद्वारा हँ हँ गुरुद्वारा छय
तऽ ओत जे हम जे गेलो आरौ तोरीके ओतुको ऊर्जा ओनहियें जेना अपना सब दिसन होइ छै
अरे धार्मिक धार्मिक जगह के तऽ विशेष महत् छै धार्मिक जगह पर तऽ सबटा तऽ कार्जो त सकारात्मक बड़े सोच छै रहै छैै तऽ सकारात्मक सोच सोच के लोक सब रहैत छैथ ओयके लेल मतलब जन कल्याण के लेल हमेशा ओतऽ अथी कयल जाय जाएत ऐछ तऽ ओ ओतऽ ओ जगह सब तऽ निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भ रहबे करतै नै
अच्छा तकरा बाद ओतय से भेल आर जखन लोक कहे छै जे धर्म स्थल ज जो जाय भ्र्मणमे तऽ जँ कोनो उपवासक दिन नइ ऐछ अहाँसभके मने अ व्रत सब नय केने छी तहन
सुब्बा सँ हँ हँ
हँ नय केने छी तऽ अहाँ ओतऽ किछु भगवतीक के स्थल पर गेलहुँ तऽ किु मुँह एठा के आएब जाउ तऽ ठीक छै हम एकटा दोकान में गेलो तऽ ओतऽ सात्विक भोजन भेटे छै खास कर के अहाँ चूड़ा दही ओर
हँ हँ हँ तऽ मिथिला के ई जे मिथिला क्षेत्र के तऽ पच मिथिला क्षेत्र के प्रिय भोजन मानल जाएत जाएत ऐछ अहाँके चूड़ हू हू हू चुड़ा दही
गेलो तऽ ओतऽ जखन ओतो भोजल तखन हमरा बुझलिये जे ओतो चूरा दही नय खुअबै छै ओतऽ दही चूड़ा खुअबै छै कहै के तात्पर्य जे हमर ई भेल जे चूड़ा कनिक के बुझिये यदि अहाँ गनबै तऽ ओहिमे दूसए तीन सए के लगभग मे चूड़ा के दाना नय केह छै अहाँ गाइन सकैत छीयै ततबा देने छियै एक लप के लगभग मे एक फक्का जेकरा कहे छिये लेकिन ओहि पर जे दही जे देलखिन ओ कास्तारा ल के आयल छले अधहा कस्तार मे दही देलेथ आ कहलेथ पहिने ओकरा चूड़ा भिजेने छी ने तऽ हम कहलनि हँ आव अहाँ दही लिय फेर हम कहलिय चिन्नी के चिन्नी नय भेटे छै एतऽ हँ अहाँ रबड़ी खायब तऽ कहू दू तरह के रबड़ी ऐछ हमरा लग एकटा ऐछ मिठ- का वाला एकटा ऐछ अनोनह वाला जाहिमें मीठ तीठ किछ नय छै
अच्छा बिना चीनी वला।
बिना चीनी वला कारण जे एहि दुआरे रखने छी जे कोइ मधुमेह के अगर। कोइ छथि व्यसथित व्यक्ति सब आयल छथि हुनका नै चाही मना छनि वैद्य जीसँ मना कने छथिन ताहिके कारण तऽ हम दुनूके देख। दिय रबरी इहो कहै छी ओ द- - हूँ ओ ची कहे छै दही चूड़ा आ रबड़ी जे खेलौं कने काल तऽ हमरा लागल जे ठीक छै भूख लगले अछि उधर मे अखन तक मुदा तकरा बाद जे ओ फूलनाइ शुरू केलक।
हँ हँ।
हम रातिओमे भोजन नै केलौं
हूँ हूँ हूँ
उपा मतब उत्तम भोजन के प्रबन्ध मतलब आ खास तौर। मिथिला क्षेत्रके प्रसिद्ध जे चूरा दही अहाँके भेट गेल ओ जगह आओर अ अ दही के जे अथी छलए से दही नीक मतलब एकटा दहियो के तऽ एकटा अथि होइ छै ने
हँ ओतसे ओतयसँ लगभग हम जते गोटे छलौं बुझलौं कोइ एक किलो तऽ कोइ दू किलो तऽ कोइ पाँच किलो एना कऽ रही अनबो कयेलौ हसली जे छै हलो ओतुका दही एकदम शुद्ध जे छै ज महीष के ज नामे छै महिषी दऽ अधिकांश महीषे रहै अछि बुझलियै ओय सब क्षेत्र मे गायो सब रहै अछि लेकिन ओ जगह पर महींष के रही भेटै छै से कहै छी अतेक सुन्दर आ स्वादिष्ट भोजन महिषक दही से रबड़ियो बनल दहिये स निकैल क बनल छैला अतेक सुंदर कहलक अहाँ दूध पीअब तऽ सेहो दऽ सकै छी हम कहलिय की नै-नै दूध नै पीबअ -पीय -पीब हम
सुन सुन्दर दही
हँ बड्ड सुन्दर बुझलियै टेशी महीष
हूँ
हलवा देशी महींष अतेक सुन्दर आ स्वादिष्ट रही मोन तकरा बाद हमरा छड़पटाते रहि गेल जे हम दोबारा कनि जइतौ ओत भगवती ती दर्शन के लेल हलो